हँ सलोजी, और कहु गाम गाममे छी एखैन?
हँ गाँवमे छी, अहाँ कत छी?
हमहूँ एखन गाममे छी, गाम एयलहुँ हेँ एकटा उपनयनमे असलमे जयबाक छले।
अच्छा, कत जयबाक छले उपनयनमे?
बस इएह पाही अयबाक छलए उपनयनमे हमरा
अच्छा पाही किनका ओत
हुं पाही। ई पाहीमे अहाँके पाही लग एकटा जगह अछि कौआ खोनही ओहिठाम जेबाक छले। असलमे हम कहै छलहुँ सलोनी जे ई उपनयन त हमरा बुझल अछि, लेकिन उपनयनसँ पहिनैयो किछु होइत छै?
हँ पहिनैयो होइ छै, विध सब बहुत रास छै।
त की होइ छै पहिने मतलब की होइ छै, शुरुआत कैसे होइ छै? अच्छा उद्योग
हँ उद्योग होइ छै। ओहि मे एकटा नॉर्मल पूजा होय छै, बरुआ के पीयर धोती पहिनाय ओल जाइ छैन
अच्छा।
चूक रहै छै, ओहिमे सुपारी भोंकल जाइ छै चाकूमे
आ काजर ताजर कयल जाइ छै?
से फेर बरुआ ओ काजर कयल जाइ छै। आ ओहि दिन से बरुआ कतहु निकलै नै
अच्छा गीतो तीत होइत छै एहिमे
हँ गीतो सब होइ छै।
त ओहि दिनसे शुरू भ जाइ छै गीत भेनाइ
हँ ओहि दिन से शुरू भ जाइ छै
तऽ एहि सभमे तऽ हकारो पड़ैत हेतै लोकसभके
हँ हकार पडै छै।
अच्छा ओ एहि दिन हमरा लगैये ओ किछु लिखल जाइत छै ओ लाल कलम से शुरुआत होइ छै। ओ श्री गणेश क क ओ कागज पर किछ लिखल जाय छै लाल कलम से हँ एही एही दिनसँ हमरा लगै बरुआके
आवाज नै अबैये हलो हेलो हेलो
नहि जाइ
अबाज कटि गेल छलै फेर से कहू की कहलहुँ
हम कहैत छलहुँ जे तखन एहि में शुरुआत भऽ जाय छै तऽ बरुआ तऽ हमरा लगैये हाता स बा हर नहि जाइत हेतै। अच्छा तऽ एकर बाद की होइत छै? फेर लगातार उपनयन तक गीत तीत होइ छै की?
होइ छै साँझ के।
अच्छा साँझ खन के गीत होइ छै तऽ ओहि ले तऽ जाइत हेते सब के हकार सब दिन जाइ छै कि एक दिन अपन कहि देलियै तऽ
तऽ एक दिन अपन कहि दैत छै तऽ सब अबैत छै। आ फेर अलग से कुमरन आऔर उपनयन दिन फेर जाइ छै हकार।
अच्छा कुम्हरम उपनयन दिन फेर जाइत छै। तऽ भोज कहिया शुरू होइत छै?
भोज अहाँके कुमरम दिनसँ शुरू होइ छै।
कुम्हरम दिन शुरू होइत छै अच्छा आब तऽ कए ठाम भोजमे देखैत छियै जे भोज स पहिने पनपियाइयो देल जाइ छै।
हँ पन पियाइ भेटे छै कियेकि लेट भऽ जाइ छै विध सबमे ओहि दुआरे।
पनपियैइ कहैए टाले रहैत छै हमरा तऽ लगैये ओ दिनका खेनाइए भऽ जाइ जाइ छै।
से तऽ छै।
आ ओकर बाद हमरा लगैए कुम्हरम होइ छै उद्योगक बाद
हँ उपनैन उद्योग के बाद कुमरन होइ छै।
तऽ कुमरम की छियै?
कुम्हरन भेलै उएह भेलै कि बरुआ के उपटन तुपटन लगै छनि। पूजा करै लए जाइ छथिन ओ
अच्छा उपटन लगैत छै एहिमे?
उद्यो अ कुमरन से पहिले माइटो मंगल सेहो होइ छै।
अच्छा ओहिमे की होइ छै माटि मङ्गलमे?
मंगलमे चारिकट्टी होइ छै।
अच्छा चरखा तरखा के इस्तेमाल एहिस
हँ, चाइरखुट्टी ओकरे कहै छैलै।
अच्छा। आओर कहू तखन एहिमें, की कहै छै कुम्हरम दिन जे होइत छै, ओहि में ओ की रहै छै। उकटन में की रहै छै।
उकटन में अहाँके। आटा मिलायल जाय छै, हल्दी मिलायल जाय छै, और तेल मिक्स कैयल जाय छै। ठीक।
अच्छा, ओहो दिन ओ बरुआ च।
हँ, हँ चाकू पक्क ओ सभदिन सङ्गे रखैत छथिन, रातिम तक।
अच्छा रातिम तक रखैत छै, तऽ कुम्हरममें ओकर बाद नहाय- तहाय ल जाइ छै।
हँ कुमरम में नहाय ले जाइ छै, ओकर बाद नहा। के पूजा सेहो होइ छै।
अच्छा, तऽ ई कुम्हरममें की होइ छै।
कुमरम में इएह होइ छै, पहिले एतऽ मड़बा पर उकटन लगै छै। ओ लोक। सभ बैसके उकटन लगबै छथिन, फेर उकटन लगा के नहाय लए लऽ जाइ छथिन बरुआके। ओकर बाद नहाक ओतय ब्रह्म-स्थान छै, ओतय पूजा होइ छै।
हूं, तकर बाद।
ओकर बाद, रातिमें झुटका-बन्धन होइ छै।
अच्छा तऽ ई लऽ जे जाइ छै पोखरि पर से, ओहि में तऽ लगैय बरुआके माँ नइ जाइ छै।
नइ बरुआ के माँ नइ जाए छथिन।
तऽ एहि सभमें की कहै छै, की होइ छै विधगरी वगैरह होइ छै की।
करी होइ छथिन।
अच्छा, ई की उएह त नइ होइ छै जाहिमे बरुआके ओ कोनो। बाँंस के बर्तन लऽ के पानि देखैत रहै छियै, कपार पर दैत।
हँ हँ।
ओह में किछ कहितो छै, बड़ सुन्दर सनक एक। एकटा किछु कहे छी, हम बिसरि रहल छी की कहे छै, शुभैह त अहि तरह किछ।
हँ गाना गीत कहै छथिन, शुभ।
अच्छा।
हँ ओहिमें देखलियै हम, जे बांसके बर्तन लऽ कऽ नहबैत रहैत छै, बरुआके देह दही पर दैत।
हँ हँ कोनिया होइ छै, कोनिया से नहाबै छै।
अच्छा हँ कोनिया, नीक मोन पारलहु अहाँ कोनिया, ई। तकर बाद अहाँ कहलियै, ब्रह्म-स्थान जै छै, ओय ठाम ह दर्शन करै छै, गोर।
हँ गोर लगै छै, ओ पूजा कैल जाइ छैनि भगवानके।
अच्छा, ओकर बाद कतहु सेहो जाइ छै।
हँ, ओ तऽ आम मोहे लए जाइ छै। के, महूके गाछ होइ छै और आम के गाछ। होइ छै, ओकरो पूजा होइ छै। ओकरा तीन बेर धागासँ पूरा लपटल जाइ छै, घूमल जाइ छै।
अच्छा।
फेर घर अबै छथिन, ओतऽ पूजा कऽ के सभ गोटे।
ओ, हँ हँ, हँ, ई हमरा मोन पड़ल अहाँ कहलहुँ तऽ ओकर बाद हमरा। मोन पड़ल जे, एना- एना होइ छै।
हँ,
आ एकर बाद त, अगिला दिन उपनयने होइत।
हँ, अगिला दिन उपनयन होइत छै, रातिमे पहिले झुटका- बन्धन होइत छै, ओकर बाद उप उपनेन होइ छै, दिन
तखन तऽ, हमरा एहिमे तऽ नहि ने किछु होइत छै, ई की कहै छै, बियाह जे एका लावा भुजने वगैरह!
नैय। एहिमे से होइ छै, लेकिन उपनयन दिन मातृका पूजा होइ छै। दिन मे, उपनैन होइ से शुरू होइ से, पहिले!
हँ, एकटा हम आओर देखलियै, एहिमे हमरा लगैए जेना, बाँसके बरतनके काज होइत छै। तेना माटियो के बर्तन क
हँ, हँ, माटिके बर्तनके काज होइत छै। मरबा पर
अच्छा! मड़बा पर हँ, ओ सुन्दर -सुंन्दर हाथी जकाँ हम देख देखखने छियै जे, किछु रहै छै। आ ओहि सगे- सङ्गे कैटा कलश जकाँ सेहो देखैत रहै छियै, राखल रहै छै।
हँ तऽ एहि सभसँ तऽ एकटा आओर छै। कुम्हन सभके सेहो व्यापार भेट
हँ, मेन घुमायने सब के योगदान होइ छनि।
हँ, ई हमहूँ देखलियै जे, एहिमे कुम्हैन, नौआ! आ, अय जते सब समाजके लोकके, सामान्यतः एकदम बराबरी के हिस्सेदारी संग काज
हँ, एकदम।
अच्छा तऽ, की कहै छै। केश एही दिन छिलाइ छै कि! बरुआके उ
हँ, उपनयने दिन छै झिलइ छै।
अच्छा अहूमे देखैत छियै जे, नौआके भेटैत रहैत छै, धोती वगैरह सेहो
हँ, धोती -तोती, हुनका गमछा। गमछा होइ छनि, गंजी होइ छनि, से सब लोक दै छै।
ई ई सुनैत छियै, जे ओ केशो कोइ लैत छै।
हँ, ओ जे बिद्दकरी होइ छथिन, बरुआ! के, ओ लै छथिन केश हँ।
तऽ हुनको किछु भेटैत हेतनि, साड़ी -ताड़ी किछु?
हँ, बरुआके माँ दैत छथिन।
अच्छा! एम्हर तऽ हम हम तऽ ई बडड़ देखलियै नहि, लेकिन जतबा देखलियै से जे हमरा मोन रहैए। से हम अहाँ से पूछि लै छी, एकर बाद की होइ छै? छै, भऽ गेल तऽ, उपनन दिन जे होइ छै! ओ मरब परर देखैत रहैत छियै जे कए बरुआ सङ्गे कए गोटा रहै छै, आऔर के के रहै छै, उपनयनमे आचार्य गुरु वग
हँ, बरुआके आचार्य रहैत छथिन, फेर ब्रह्मा के काज पड़ै छै ए मे।
अच्छा। हां से हमु देखने छियै ई पाँचटा लगैया ब्रह्मा रहै छै नै।
चाएरटा रहै छै ब्राह्म।
चायटा रहै छै। अच्छा हम हम देखने छलियै लेकिन हमरा पूरा मोन नै छलै जे ई ब्रह्मा रहै छै आ ई आचार्य गुरु रहै छथि, एकटा पुरोहित
हां पुरोहित सेहो रहै छै।
उपनैन अच्छा तऽ ई गुरुए की कहै छै दै छथिन बच्चाके मन्त्र।
हां गुरुए दै छथिन।
तऽ ई जे उपनैन होय छै तऽ उपनैनो दिन भोज होय छै।
हां-हां उपनैनो दिन होय छै मात्र भिक्षा के बाद।
आ तऽ उपनैन दिनमे भोजमे तऽ ई कोनो नै रहै छै ई सबटा माछ, मौस
हां-हां एकदम भ सकय छै।
तऽ भोजमे की-की रहै छै, भोज मे की-की रहै छै से कहू अहां।
भोज में साग सन्ना, भुजिया, दाएल, भात, पापड़। सब्जी सब भेल कते तरहक तरकारी भेल अहाँके जना आलू, परोड़ सबके माछ भेल, मीट भेल, दही
आ आ उत्तरार्थ मे की हय छै।
उत्तरार्थ मे उहाए दही, चूड़ा संग
अच्छा मिठाइयो देखै छियै जे रहै छै बड़
हां मिठाय सेहो
आ सुनलियै सेरसों पाही के तऽ जेठाम हम सब जा रहल छी ओयठाम छी सेरसो पाही के क सुनै छियै रामभोग बड
हां राम भोग बहुत प्रसिद्ध छै।
आ तखन तरकारीमे तऽ अपना सब दिस देखै छियै रामरुएच के विशिष्ट मान्य
हां राम रुएच के तऽ अपना सबमे बहुत विशिष्ट
तऽ रामरुएच केना बनै छै कनि अहाँ हमरा बुझ
हां रामरुच अहाँ के बेसन उम्म के बनै छै, बेसन के सैन के हल्का पेएन द के मिक्स काएल जाय छै और मेन
तऽ एमे की गुनगुना
हां गुनगुना पेएन देबै और तेल द के ओकरा सानल जाय छै, हींग देल जाय छै। ए नमक देल जाय छै हल्का मात्रा मे।
अच्छा ओकर बाद
ओकर बाद अहां के सानल जाय छै, ओकर बाद अहां के सेएन के उम्म गोल जेना बनाएल जाय छै, ओकर बाद धागा से काटल जाय छै। फेर धागा से काएट के गोल-गोल ओकरा तरल जाय छै तेल मे। ओकर बाद, ओकर बाद अहाँ के रस झोर बनै छै।
तऽ ओकरा कटे से पहिने की उसिनतो छियै।
हां उसनै छी नै उसनै नै छै कोय-कोय उस सुनाइ छै?
अच्छा मतलब लोक पढ़ै छै कोइ उसिनियो के बनबै छै से अच्छा, जीर तीर सेहो पड़ै छै कि एहिमे, जीर जमैन वगैरह फोरन मे पड़ै छै। अच्छा, त एहिमे त लहसुन प्याज नै
नै एहिमे लहसुन प्याज नै पड़ै छै हींग पड़ै छै
अच्छा। त एखैन त आमोके सीजन छै त भोजमे आमो रहबाक चाही।
हँ, आम आम त छै, एखन आम के सीजन चले छै, त आम त रहिते छै भोज मे।
और देखलियैये अहाँसभ दिस त बहुत आमके गाछसभ रहैए, कलम खूब अछि, हमरा सभ दिस त नहि अछि कलम अहाँ सब दिस आम छले एहिबेर?
हँ आम छले, ओतेक नहि लेकिन छले।
हँ त खाइ जोकरक भ गेलै त भ गेलै कि।
खाइ जोकर छले।
आ तखैन त रहबे करतै उपनयनमे, आशा करैत छी हम ओन देखबै त रहबे करतै।
हँ उपनयनोमे रहबे करतै।
त उपनयन दिनका भोजके बाद कि बरुआके किछु अनोना तनोना रहैत छै कि नहि लोक लहसुन प्याज
नहि नहि बरुआ चारि दिन तक लहसुन प्याज नै खाय छै रातिम दिन अहां के राति मे जाक खाइ छै पूजा भेला के
अच्छा त रातिमे खेतै रातिम दिन जा के त ओहि दिन की खेतै
ओहि दिन माछ खाइ छै।
अच्छा त ओहिमे पड़ैत छै लहसुन प्याज कि नहि ओहिमे अहूमे नहि
हां, उपनैैन दिन पड़ै छै
अच्छा। तखैन त ठीक छै, तखैन त बुझि गेलियै हम आ ओहि दिन की खतम भ जाइ छै
हँ रातिम दिन खतम भ जाइ छै।
अच्छा त हमरा त इहो पता चलल जे ओ उपनयनमे जे लोकसभ अबैत छै जतेक सर सम्बन्धिक सब अबै छथिन हुनका सभ के जे सम्भव रहै छनि आ कर्तेवता केनिहारके जे सम्भव रहै छै ओहि हिसाबसँ एक दोसर के लोक उपहार सेहो दै छै, ््््ध‌कोइ कपड़ा देलक कोइ किछु देलक कोइ किछु किछु देलक ई ठीक गप छियै?
कपड़ा देल जाइ छै, दुनू तरफ से होइ छै ओहो दै छथिन ओहो दै छथिन। जाइ काल मे विदाइ भेटै छै।
आ आ ई मड़बाापर किछु होइत छै जाहिमे लोक पाइ दैत छै? की बरुआके?
लोटा मे रातिम दिन पाइ भेटैत छनि मरबा निपला के बाद
आ उपनयनो दिन किछु भेटैत छै कि?
नहि उपनयन दिन त नै भेटै छै उपनयन दिन
त ई।
उपनयन।
भीख में की भेटै छै।
भीख में अहाँके, कोइ पैसो दै छथिन। कोई गहनों दैय छथिन, और मेन भेल अहाँके चूड़ा भेल और। आओर गुड़ के अथी बनै छै।
अच्छा भीख में ओहि दिन भीख भेटै छै, मतलब बरुआके। अे हम अहाँकेँ की कहू एकठाम हमरा पकड़ि लेने छलथि, भीखवला पै। गिनै लए हम अपने ई सब। काजसँ बचल रहै छी, बड़ा खपाउ दिमाग खपाऊ। काज रहै छै ई सब, गिनै ल हमरा। पकड़ लेलथि आ तकर बाद हम जत्ते लोक। आबै, सबसँ पूछि- पूछिके पाइ रखने चली, आ गिन- गिन के लिखने चली। एक बेर में। दू- तीन गोटा हमरा आबि गेल, एक गोटा कहियै एक सौ एक, एक गोटा कहियै एगारह। एक गोटा कहिये एकैस, ओतऽ हम सबके पाइ दलौंहुँ, तीन गोटा देलक। आ तकर बाद केकर की नाम छलै से बिसरि गेलियै, तकर बाद हुनकर मुँह ताकय लगलियनि। तऽ कहैत छथि हमरा जे फलनाके काकी, तकर बाद एतेक सुन्दरसँ ओसभ बुझबैत छथिन। नाम कमे लोक कहत, कहत बरुआ के काकी, बरुआ के। नानी, बरुआ के मौसी। बरुआ के कोई, मतलब सब। हँ। आ चाहे ओ अपन नाम सङ्गे अपन गामक नाम जोड़ि देत जे। ई मौसी बिट्ठो। मौसी कोयलख, मौसी गोधनपुर, एना कऽ दै छै।
नाम या तऽ अपन बर के नाम सेहो या बेटाके नाम सेहो कहैत छथिन। हेलो।